हेलो
हेलो
की हाल चाल छै भाईजी यो
ठीक छै अपन बताबियौ
हमरो ठीके छै अहाँ बतबू नऽ
अपनो ठीके ठाक छै आओर
आओर सब भौजी कतऽ छै
भौजी यही ये खाना ताना कऽ तैयारी मे लगल ये
आ ओफिस
हँ बाबू तनी बदमाशी करे रहै बौआ तऽ अभी बदमाशी कैर रहल छै ठीक छै बौआ
आ नुनू यर कब गेल पतो नै चलले हमरा।
नूनु अर केँ आई भए गेलै आठ दस दिन।
आठ दस दिन।
हुँ
आओर सब बतबू भाईजी।
आओर सब ठिके छै।
आओर नाश्ता पानी भए गेलै अहाँकेँ।
हँ नाश्ता पानी भए गेलै मालिक कतऽ यऽ
मालिक गाम गेलैय य।
अच्छा मालिक गाँव गेल यै।
हँ खेती बाड़ी केँ समय छै नऽ ते से गाँव गेलै यऽ
ओ बात करबै साक्षी बात करबै।
नय हो।
आओर सब काम धन्धा
चलि रहलियै तुकूम टुम टुम एने तऽ पाइने दू चारि दिनसँ पड़ैय छै जेतने।
अ एमहर काँहा पड़े छै एमहर बहुत गरमी
बारिश बहुत भऽ रहल छै इधर
आ ईमहर नै परे छै अखनी
दू चारि दिन से बारिश बहुत भऽ रहल छै एठाम
नहि इमहर तऽ नय पड़ै छै
हुँ
लेकिन गर्मी छै गुम्मस करै छै पूरा एकदम गुम्मस परलैनाधूप छै बहुत रौदा छै
धूप बहुत कड़गर यऽ
बहुत कड़गड़ यऽ
हूँ आओर बच्चा बुतरू
स्कूल गल ह ने
अचछा स्कूल गेल
हँ स्कूल खुल गेले ने स्कूल गेले स्कूल चल अहाँ बतबू मम्मी आर सब ठीक छै ने
हँ मम्मी आर सब ठीक यऽ
आ की सब बन रहल छै खाना
परन असये रोटी छै नाश्ता अभी बनतै रोटी सब्जी ई सब
ओ
हु रोटी सब्जी सेबै तबे ने होते तऽ बनेतै बच्चा लएके इहो दौड़ भाग जतने होइ जाइ छै ने
ओही बात छै ने बच्चा हँ रखे अकेले रखे के बहुत दिक्कत भए जाइ छै
बहुत दिक्कत
दखे रहिये ने हमरा सबके
बच्चा जितना बदमाशी करै छै सब कुछ फोर फैर फेक दय छै खिड़की देने बाहर रोड पर
खिलौना तिलौना समान तामान जे हाथ लगे छै खिड़की देने रोड पर फेक दय छै
हँ सब समान फेक दय छै
हूँ हँ
अरे तोरि के नट खट छै
ह हु बहुत नटखट छै
नटखट छै बौआ
हँ हू
आ नया नया पेड़ पैर भेलै ने तै
बहुत अभी नटखट छै
आओर सब बाजू।
और सब सब ठीके य। आओर तब आबू घुमली नहि कहिया अयबै इधर।
देखू ने हमर मालिक कह रहथिन की बाबाधाम चले लए
हूँ
सावन में भीड़ रहे छै ने तऽ छोट छोट बच्चा ल के लाइन मे नहि लग पवे ते से
हँ
चलू प्रोग्राम करू बात करू चलू।
कहिया कहै कहिया जाइ
कहिया अहाँके कहिया छुट्टी हैत।
हमरा जहिया कहबै हम छुट्टी लए लेबै।
अहाँके जब छुट्टी होय तबे चलू।
ले लेबै छुट्टी।
तऽ बात करू न।
दू तीन कितना दिन छुट्टी लिय पड़तै।
कब
कै दिन लगतै।
दू दिन मे तऽ हो जैतै न दू दिन तऽ लगतै न।
दू तीन दिन न।
हँ दुए दिन लगतै।
एक दिन जैबेय।
एके दिनमे तऽ पहुँच जाइ छियै न। ट्रेन से जेबे या तो अहाँ के कोई गाड़ी आर छै तो गाड़ी से जेबै।
हँ तऽ फिर लेकिन सुलतान गंज से जल भरबै।
हँ उ तऽ होतै।
तब ओइमे तीन दिन लगि जेता।
की बोललियै भाइजी।
तीन दिन लागि जाइत।
हँ मानके चलू न तीन चार दिन।
हँ
की सोचै छियै आहाँ।
उहे सोचि रहल छियै आब प्लान कऽ रहलिये।
तऽ सोचू जल्दी चलू। की
नय होतै तऽ हम बात करै छियै ऑफिस आरमे।
हँ बात करते सोचू चलू नय तऽ नय होइ छै तऽ बनारसे चलू।
बनारस ते जेबै तऽ बनारस तऽ आबि जाहो यहाँ यहाँ से चलबै।
अहाँके जो सरल बुझाइत ने ओहि काम करू ठीक छै।
हुँ
लेकिन हमरा सबके एक दिन पहले बोल देेब तब न।
कहिया कहलके देवघर जेबै तऽ कहिया के कहने छै कुछ अभी नय कहलकै। अच्छा आइये।
हँ आजे काम करै छै।
ओ साक्षीस गप्प करबै।
कर लेबै हमे बादमे अपन ई से ठीक छै।
अच्छा ठीके छै।
हँ कल करलियै रहे बात तऽ से
ह
कल कर कर करलियै रहे तऽ बात करलियै रहे कल।
अच्छा कल भेल रहा बात।
हूं कल भेल रहै बात
हौ इनहे से तनी काम धाम ले के दौड़ भाग
आ हमर जे छै ने परीक्षा रहथिन समझलियै
ओ
देहन से हम तीन चार दिन से परेशान आ दूर जाय कोइ रहे ने ह अकेले बच्चाेोड़ ब कानन थोड़े रहि आ
ऊ त केतना दूर परीक्षा दूर मे रहै कि
बड दूर छै ट्रेन से जाइ छीयै आ ट्रेन से अबै छीयै रात भेजय रहै हमरा
ट्रेन से जाय पड़ै या नाय
हँ तेहेस और सब नूनू सुतल छथिन
नूनू के सु नय रहल छीय आबज
आ
मम्मा मम्मा कैर रहल छै बहुत बदमाशी करै छय बुझलियैय
हँ सभटा के ओहि हाल छै अखनी की भेलैय अखनि कुछु किछो नय छै अखनी कुछ नय छै ई धीरे धीरे करतै
बहुते बदमासी करै या अत मचेने रहै या पूरा हू भरि दिन पूरा आत्म मचेने रहैय परेशान करके रख दै या एना जे बुझियौ रहनाइ मुश्किल कैर देलक या त
च्चा ने छै की करबै बच्चा के तऽ जानै नै छियै जानय छियै एबेर ईमहर ईतना गर्मी छैय इतना धुप्पा छै इतना गर्मी भलैय न कि अहाँ बात करू ठीक छैय आ बात करके प्लान करू तब हम सब चलि जेबै हमरा सबके बाबाधाम कभी नय देलियै ह न एकबार जेबै देखेबै न पूजा करबै न महादेव के
ह
की की ब छीिय अहाँ जेौ बोबू ओहि अहाँके जो आदेश
रुकु न अहाँके मालिकसँ पूछै छियै केना की प्लान छैय
आ
नाय आच्छा होतै तऽ ऑफिसमे दू तीन दिन पुछबै
देखबहो ने दू तीन दिनमे ने लगतै भाईजी ओ दू तीन दिन अहाँ बहुत बोल देलियै।
अच्छा
दू दिन बहुत छैय हमरा सभके हमरा सब न अहां। एबै तऽ एक दिन ठीक अहाँ केे दुयए दिन मे घुर के आ जायत।
ओ
ठीक छै मालिक स बात करु अहाँ हमर मालिक से ठीक यै बात करैके बाद हमरा
सबाय दिया होतै ने
हँ ओकरा सब एडिया छै आ तऽ बात करू आ बात करनेके बात हमरा तऽ कहू तऽ हमहुँ ने समान सब पैक करबाय।
ठीके छैयम।
ठीक छैय तब रखै छियै तब करब हम बादमे फेर फोन ठीक छैय।
ठीक छैय ठीक छैय हम प बतबै छी बात कर कऽ प्रणाम।